हँ
हेलो हेलो
की करै छ
आवाजे नहि अबैए हलो आवाज नहि आबै
हँ
ह की आवाज आबैलै
आ की हाल छै
ठीक छै हाल हँ आब कनि मनि अबै छै
बाद क समझ
हँ एते दूर मे ठीक छै ने
हू
हेलो
हँ
एते दूर मे बतबै ब िया भी तऽ ठीक छै ने
हँ ठीक छै भोज ख क क जेबै
हम भोज खाय आर जखन बीजो पहिले मोड़ोवलाके हेतै तऽ मोरोवलामे जे छै ने से एक घण्टा लगतै दू घण्टा
हँ बा जे होइ छै आँ हेलो। हेलो। दो। आवाज नहि अबै छै।
आवाज जा रहल छै ने।
हलो। अच्छा। हँ
हेलो
बाजन
बीटू होा बीटू होा
ह। भइ अह आता छ। हँ जाइ छ।
हँ तऽ बचििय ने बचििय ने।
कथी बिियौ।
क बजी बात। क आ छै दस मिनट पूब आ।
कठपुरा वाला थ। ह।
हेलो।
वाह।
आर बजियौ ने किछु किछु नहि तऽ कसके पाइ नहि हत तै।
अच्छ प त।
ओ बजबै किछु नहि तऽ कहाँसँ किछु हेतै।
दप बेत।
हँर् बरबर बरबर।
क ब। क प क पाइतै। । की करै छ तू ठीक छ।
हँ हम ठीक छियै।
ह वही जाइ छै दरवाजा पर एगो दूगो गौरी बाबा पर वहीष के लऽ जाइ छथिन। द बेल रह। तू भस के देखने छ गेल। भ भ। कारी होइ छै क ज। त भेजने रहियौ। हँ।
कथि फोटो, हँ भरि देलियै, हँ फोटो फार्म भरि देलियै।
आं। ओ खाना पीना भ गेलै।
छै ने त भोज मे जेबै द के।
ओ पड़ गेलेल।
कते तीन मिनट।
हँ।
ठीके छै, एतेक दूर छियै त केना ओकरा पता नहि ने चलि रहल छै जे कम दुर छियै। अच्छा। हुं, पुरा लै छियै केनाहुतो धोखा से। आ बजियौ ने किछु किछु। लाइट आफ इहे बजतै, मतलब कि हाल। की हाल समाचार। की पढ़ाइ छै लिखाइ होइ छै। हेलो। हेलो।
बाज ने।
हं की पढ़ाई लिखाई भए रहल छै? ओमहर, मनु के की क रहल छै दुइ हजार मे।
किछो नो समोसा खाय छै। चल ने पुरै ले।
अकेले अकेले खाइ
अ
आ मनु एतै कहिया?
हें।
कहलियै।
मनु एतै कहिया? हेलो पंद्रअ तारीक औ त एते जोर से बजनाय जरूरी चा।
अ बड़ बुजुर्ग सब विध करै या।
हमरा पे इ ते नै रहै चहेड़ रहल अय।
एक घौर केरा। पाकल छै।
हं।
कल।
सोमवारे के एतै।
औ ते के एक घोर केरा एक दर्जन मे काएगो केला।
तीन घन बा हां बाढ़ो सब आबै बला छै दरभंगा मे।
औ हमरा पर मेसैज आएल रहै।
औ।
बा तीन घंटा मे गर्ज बारिश बज्र पात गिरते, पत्थर गिरते आरो की कहे छै आरो साएठ से सत्तर किलोमीटर तक के अथी एते हवा।
नै छै लेकिन जहां ने ई सब भागल सबसे पहिले बुझाय या मुबाएले ऊंह।
सबसे पहिले बुझाय मुबाइलेमे इ कि बजलै।
उहाए बजैय छै।
औ सब स हमरा मे केकरो दोसर के अवाज बुझाय याएल।
आ पुराय नै किछो औ। दाएल खेलिये।
आ नै हमरा हां खेलियै।
दाएल मीठ लगलै।
अच्छा चिन्नी कम रहो की जादा।
चीनी जादा रहय ताय नै मीठ लगलै।
अच्छा भोज खाय तू जेभी।
हँ आहा
हम नहि जेबै वं तबियत खराब हे बोखार लागल हे बहुत
ओ
बात कहै छ तन
नहि बात नहि कहि रहल छथिन उ दूध दूह रहल छथिन ना। त बचिया
हेलो
हँ पप्पा बुझा बाजि रहल छथि मनआसँ होत
हँ मनू के नम्बर भेज दै छै नेटवर्क ओकरे से बतियौ हमरा से नहि पार लगत
हँ तऽ दस मिनट पहिनेे ई पूरा दियौ ने ई दस मिनट पूरा दिऔ ने
छ मिनट पू दोसरी बाज आबै छ बि्टू भ पूछै छ
संस्कृत नहि हे तीन मिनट आओर अहाँ के न तो बड़ बड़ करैत रहियौ सात मिनट भेल
ह मैथिलीमे एकटा गीत सुनबी तऽ
मैथिलीमे हमरा गीत थोड़ी न होइ ह
अबो
ओ मैथिली तऽ हम बजै कहाँ छी एनााँ नहि ई गीत तीत याद
गाले
मैथिली गीत हमरा पते नहि छै तऽ हम कहाँसँ सुना दियै
हेलो
मन होइया मन होइया खूब पकतहु
मन होइया मोन होए फू पकै छै
हँ आे है त गुर पैचो लेत घी है
त आर
बीड़ हइट द गूर पैचो लता आऑटे नहि यए ऑटे नहि यऽ हँ कए गो समान छै एहिमे ह
पता न चारि पाँच गोट।
द पाँच गो सामान छै।
हँ। साह अध चारि पाँच गज। अरे आवाज ठीकसँ नहि सुनलियै तऽ गिनबै अे बच दू मिनिनट बस दू मिनट आओर।
ल।
आठ मिनट भेल छै दू मिनट बरबर बस आओर करक छै। बाबाेदी कहियौ मैथिलीमे अथी सुनेतै एखन जे छै।
किय ने सुधंशु तोरा फोन मे बिया रहल छै एहिहि दुआरे। पाय देब नेऽ ए त ततऽ मार मारबौ ने। कथ ही रहल छैतऽ बैस कत।
तऽ दस मिनट मे कहतक छै किी ओना अभी दस मिनट ओनाहिते पास भऽ जेतै ढो। पर पासे नहि भए रहल छै।
ब हो पासक। ख खाद ह।
आ ई कोन काम लागि गेल से नहि। जानी।
आठ मिनटके बना खर।
आ नओ मिनट होबयवला छै एक मिनटमे सरे इंतजार कऽ कऽ ओहिके बाद हम हम कटबै क अहाँ।
त कोन लोक म रहै य काट कऽ।
ओ अच्छा ठीके छै।
ओकर बाद हम घर चल भैया से नेट लऽ लिहे आ नेटवर्कके फोन क लहे तऽ भैया के एप डाउनलोड करा लेहे दस मिनट भैय बत दस मिनट बतेब बतेबै तऽ एक डॉलर के अपो्स देत अस्सी रुपआ देतौ। दस।
ओ भट।
तू फोन करबही तऽ ककरा देतै हमरा कम देतै सुधंशुके जादा देतै हमरा कम देतै हमरा। अधा डोलर दौत।
एको बेर जे हमरा पाइ आबि गेलै ने त एक महिना। बकरी च अर्जनी क जा। हेलो। साढ़े नओ मिनट भऽ गेलै एक मिनट। आधा मिनटर।
ह।
हेलो।
हँ कन ल।
आधा मिनट एकटा और रूइक जाउ बस आधा मिनट। तीस सेकेण्ड आब बियालिस भऽ गेलै तैंतालिस चौआालिस फेर कनि। पाँच मिनट प जा पाँच पन्द्र बीस सेकेंड हमही कटबै? दस मिनट बीतिये ने रहल छै।
सँ बतिया कर
एक मिनट बस हइया।
ल' क' आ मोबाइल।
हैया फोन काटि रहल छी। काटि रहल छी।
आहाँ में अपने या?